लो
हँ
फोन कटी हँ हेलो
हँ कंचन
हँ कते छौ मैना कते दिन भर सऽ भेंट नहि भेल हम तक तोरा खोजैत खोजैत परेशान भए गेलहु
ई आङ्गन कोनोमे बैसि कऽ उ मिथिलाक पारम्परिक कला मे डूबब शुरू कयने छी। एहिबेर हम मिथिला पेन्टिंग केँ गेहराइ सँ सीखब शुरू कयने छी बस ओकरे साधना मे दिन रात व्यस्त छी
ओ हय लगी तू फोन नय वाह ई तऽ बहुत नीक हइ गौरवता केँ बात अछि तोहर हाथ मे तऽ रंग आओर ब्रश लागल छो आहाँ कोन पेंटिंग बना रहल छी
हम अभी कोहबर मे बाँस कऽ चित्र बना रहल छी अहाँ तऽ जनहिति छी जे हमर मिथिला संस्कृति केँ कोहबरक कतेक महत्व अछि विवाहक समय नव दम्पति लेल सुभ सुुभ मानल जाइत छथि
एकदम सही कहलू मै बहिन ओ बड़ता मिथिलाक आत्मा थिकेँ मुदा हमर एकटा बात बताउ एहि पेन्टिंगमे इतिहास कतेक पुरान छथि हम तऽ हम सब तऽ बचपन सँ घरक देवउठान कान और कोबर घर मे एकरा देखल देखैत आबि रहल छी
हँ कंचन हमर ई कला कोनो आज काल्हिक नहि अछि एकर इतिहास तऽ त्रेता युगसँ जुड़ल अछि कहल जाइत अछि जे जब राजा जनक अपन पुत्री सीता केँ विवाह भगवान राम सँ तय करने छी तऽ ओकर पूरा मिथिलांचल केँ चित्र सम सजावक दे आदेश देने छलाक ओहि समय सँ ई कला हमर सभक घरक भित्ति पर जीविन्त अछि ई मूल रूपसँ महिला महिलाान केँ कला थिकैन जे ओ अपन सुख दुःख पाठ पूजा आओर उत्साह केँ दीवार पर उतरैक छलीह
सचमुच ई तऽ अद्भुत अछि आ चित्र मे लकीर सब अछि ओ कतेक महीनसँ स्पष्ट अछि हमरा मिथिला पेंटिंगक पारम्परिक रंग बहुत नीक लगैत छथि आहा प्रकृतिक रंगक अ प्रयोग कैय रहल छियै या बाजारवाला केमिकल रंगक
मैना हम पूरा कोशिश कऽ रहल छी जे पारम्परिक तरीकासँ बनाइ
से हम नील चानन सिन्दूर का - कजरा पिठार आओर तरह - तरह कऽ फूल पत ओतयसँ बनल प्राकृतिक रंग केँ प्रयोग कैय रहल छी जेना करियर रंग केँ लेल हमसब दियाक कजरोटा आओर गम गामक गेदो केँ मिल कऽ रंग तैयार करै छी पियर रंग केँ लेल हरदी या केेन्दा फूलक रस लाल रंग के लेल कुसुम का फूल या हार शृंगार के डंडी आओर हरियर रंग के लेल सेम के पत्ता या बेलपत्तर रसक प्रयोग होयत अछि। एहि प्राकृतिक रंगसँ पेंटिंग मे जे असली निखार और चमक अबैत अछि ओ बाजारक एक्रेलीक रंग मे केतो नहि भेटैत।
ई तऽ बहुत पेघ मेहनत का काज अछि। बहिन रंग बनावै एहिमे एक कतेक समय जाइत होइ छै। मुदा ई बताउ जे मिथिला पेंटिंग मे कतेक शैेली होइत अछि हम सुनने छियै जे एकर कयटा रूप अछि।
हँ कंचन अहाँ ठीक सुनने छी मिथिला पेंटिंग के मुख्य रूपसँ पाँच टा विधाके आओर शैलीमे बँटत गेल छियै छी कचनी भरनी तानत्र्रिक गोदना आर कोहबर
ई पाँचो शैली के बारे मे तो हमरा विस्तार से समझाउ न हमर जिज्ञासा बहुत बढ़ि गेल अछि।
अच्छा ठीक तऽ सुनू सबसँ पहिने भरनी शैली कऽ गप करैत छी। भरनी के मतलब होइत अछि भरनाइ। आइ शैली मे चित्रक जे बाहरी रूप रेखा छी न ओकरा करिया रंग से बना कऽ ओकर भीतर चटक रंग लाल के गाढ़ा कर कऽ भरल जाइत अछि अइ मे ज्यादा तर देवी देवता जेहिना कृष्ण राधा दुर्गा आओर गणेश के बनौला जाइत अछि।
हँ ओ कचनी की की भेल ई नाम तऽ हम कए बेर सुनने छियै।
अ देखा कचनी के मतलब होइत अछि लकीर। एहि शैली मे रंग नहि भरल जाइत अछि। एहि शैलीमे केवल महीन महीन करिया आ लाल रंगक लकीर स पूरा चित्र के भरल जाइत अछि। लकीर एतेक पास पास आ सुंदर होयत अछि जे देखब वाला मन्त्र मुग्ध भऽ जाइत अछि। एहिमे रेखा चित्रक की प्रधानता होइत अछि।
हुँ आहा ई तऽ कतेक बारीक काम भेल। ओ तांन्त्रिक शैली एकर नाम तऽ किछु रहस्यमय लगैत अछि।
तान्त्रिक शैलीमे हमर मिथिलाक धार्मिक आओर तांन्त्रिक अनुष्ठानक झलक भेटैत अछि।
एहि मे तंत्र मंत्र से जुड़ल प्रतीक। जैना महा काली तारा छिनमस्ता या विभिन्न यंत्र आओर मंडल के बनौला जाइत अछि। एहि मे रंग के रेखाक प्रयोग बहुत विशेष नियमसँ होइत अछि। जे साधनासँ जुड़ल अछि।
अ ई तऽ बहुत गम्भीर बात भेल ओ बाकि दुई टा शैली गुदना आओर कोहबर केँ बारे मे बताउ
देख गोदना शैली बहुत प्राचीन थिकेँ ओना तऽ गोदना शरीर पर सूइसँ बनाओल जाइ छल मुदा बाद मे हमर गाम घरक दलित आओर पिछड़ा वर्गक महिलान
एकरा कागज आर कपड़ा पर उभारक सुऐ केली आइ मे राजा सलहेज कऽ जीवन गाथा गामक पशु पछी वृक्ष आ जामिती आकृतियन केँ बार - बार दोहरा कऽ एकटा अद्भुत पैटर्न बनाओल जाइत अछि एहिमे गाढ़ा करियर रंग आ प्राकृतिक रंगक अद्भुत संतुलन होइत अछि
ओ कोहबर तऽ हमर सभक विवाहक मुख्य आधार थिकेँ
एकदम कोहबर शैलीक मे वंश वृद्धक प्रती केँ देखाइल जाइत अछि आइमे बाँस कमल कऽ फूल कछुआ मछरी आ सुग्गा बनाओल जाइत अछि कोहबर मुख्य उद्देश्य नव विवाहित दम्पति कऽ अर्शिवाद दियान अछि
बहिन अहाँ तऽ मिथिला पेन्टिंग पर पूरा ज्ञान समेटै छियै हमरा एकटा बात आऔर बताउ पुराना जमाना मे तऽ महि - महिलान गामव मे केवल दीवार रंग नइ पर चित्र बनबैत छलै मुदा अब तऽ ई कपड़ा साड़ी डायरी कैनवास पर सेहो देखबाक लेल मिलैत अछि ई बतलाव कैना भेल
अहाँ बहुत नीक सवाल कलहुँ तऽ आइ कलामे गामक देबारसँ निकाली कऽ दुनिया केँ सबक सामने अनायवेक मे एकटा पैघ इतिहास अछि गा पचिस साल उन्नैस सौ छियासठ कऽ जब मिथिलांचल मे बहुत भयानक अकाल पड़त छल लोक केँ खाए पियेक आफत भऽ गेल छल ओहि समय ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड केँ निर्देशक पुतुल जयकर जी गामक महिलान केँ देख देखली जे ओ कालक अकाल केँ दुःख केँ बिबिध सेहो दीवार पर सुन्दर चित्त बना रहल छलीह ओ महिलाइन केँ कागज केँ कपड़ा देहली आओर कहलि जे अहाँसभ आइपर चित्र बनाउ एकरा बाजार मे कऽ अहाँ सभहक आदमीन हेतै
अच्छऽ तऽ काल का समय आपदा सा अवसर नि - निकलल
हँ ओहि समय गामक कला बाहर आइल जगदम्बा देवी महासुन्दरी देवी सीता देवी गंगा देवी और गोदावरी दत्त जँका महान महिलाइन एहि कला के अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर लऽ कऽ गेलि जगदम्बा देवी के तऽ भारत सरकार सऽ सबसे पहिने पद्मश्री सेहो भेटलनि ओकर बाद महासुन्दरी देवी आऔर बौआ देवी के सेहो पद्मश्री भेटलैन आब तऽ- हमर कला केवल बिहार या भारत तक सीमित नहि अछि जापान कटुक टोकामाची शहरमे तऽ एकटा पूरा मिथिला म्यूजियम अछि कतय हमर गामक महिलाान पे के पेंटिंग के सहेज कर राखल गेल अछि
सुनू के छाती चौड़ा भए गेल हमर गामक कोप अनपढ़ या कम पढ़ल लिखल महिला जे घूंघट मे रह छथि ओ सभ दुनिया के नामक रोशन कर लेखनि मुदा मेना कि एहि पेन्टिंग कऽ बनाबक किछु नियम सेहो अछि
हँ कंचन मिथिलाक पेंटिंग के अपन एकटा कड़ा नियम अछि एहि मे सबसँ पैघ नियम अछि जे चित्र में कतौ खाली जगह नही छोड़ल जाइत अछि यदि अहाँ कोनो भगवान या मनुष्यके चित्र बने बनेलहु तऽ आस पास के खाली जगह के फूल पत्ता चिड़िया घर बृछ या ज्यमिति आकृतियन सऽ भरि देव बतैब एकर मतलब ई जे प्राकृतिकमे कतहु शून्यता नहि अछि सभकछु जीवन्त अछि आओर दोसर नियम ई जे एहिमे हमेशा डबल लाइन के बॉर्डर बनाओल जाइत अछि
अरे वाह हम तऽ ई बात कहियो ध्यान नहि दे देने छलू सचमुच मिथिला के पेंटिंग एक लकीर पीछे कोन टोकना कोनो दर्शन छुपलक अछि अच्छा मैना तोरा लागैत छौ आजु आजुक डिजिटल युगमे हमर ई तऽ पारम्परिक कला जीवित रहितो आजकल तऽ बच्चा सब कम्प्यूटर आऔर मोबाइल मे व्यस्त रहैत अछि
तोहर चिन्ता जायज अछि कंचन
हँ सुनू सुनू सखी हमर फोन आबैत यऽ रखू तू फोन
अच्छा ठीक
हँ ठीक छै राम राम राम